हँ हेलो
की करै छी हीं
हमरा तऽ आके लागल जाइ छलौ
आ छान ने होै छै
हँ त त
ह्म
करो मेर भ नहि एक साल नहि इ सुू स आ नहि सु लिये तऽ दिन मे गर्मी के चलते नीद नहि भेलै आब एखन हमरा साँइ एखने साँ ख सटय लागलै कनि एक नीद कनिए सुति रहबै आ तकर बाद नीदे नहि पड़ै छै राति छूटतै पहहार भऽ जेतै बाँकी नीन्द नहि पड़तै कतेक बेर एहिसभ बातके लए कऽ सक्को भऽ जाइए जे की जान गेलियै चेक करा कऽ देखबै की छै नहि छै तो आ एना
हँ ठीकबल एनाहिते होइ छै किया बाजू ने
आ टेबुल फैन वला पंखा लगबबै छियै
हँ पंखा लगवा लियौ आ फेर आबै आ फेर आबै छियै ने
आँ
आ पंखा लगवा लियौ टेबल फैन फिर आबै छै। चौकी लगवा ले
चा खाना त पहिने की करतै कऽ लेतै तब ने नहियए बनायत तऽ किछो खा लेत सभ तऽ कोइ नहि बचा सक ह कहल त मैगी बनेबै बनाबऽ जेतै तहन ने
तऽ बोलू ने जाइ ले
हे बौआ जाउ बना लिअ जे दियौ पानि परका बनबै छै नीक छोड़ि कऽ बनायब हेलो पहिन अहाँ के बनबै छै
पइ इडियन बनाब छै
बढ़िआँ नहि बनबै छै बिन मसलै के बड़ टेस्टी ओकर होइ छै
ओ
हेलो
हँ की कहियौ नीन्द तऽ हमरो लागल छै छड़ीके कहियौ ने मैगीए बना लेतै कहलै कि मैगी बना देबै फेर चावल फ्राइ करि देबै लेकिन नहि तऽ ई मैगीए बनाबै छियै नहि तऽ चावले फ्राइ की करबै
जा दी हो जे मने तस खेता ह की करू दे ह देहेज छैब चलतै
तऽ तबियतो तऽ एनाहिते खराब होइ छै ने की कहियै एके बेर खयने छियै दिन भरि सँ
किए नहि खेली हँ
अब खाने नीक नै रहै खाना निक नै रहे खाने नीक नै रहे
हँ तेँ ने कहलहु बना लिह जाउत हँ
हमरा तऽ अहाँ नहि बना देलियै
आँ
आहाँ नहि बना देलिये
अथियओ धल छै करै लए तऽ अथी करै लए काल्हि तर देबै काइल करैलो के तरै
करैला की करैला अथी बनेबै
कथी
करैला बनेबै कि अथि अ केला के
करैला तऽ काल्हि तऽ फ्राइ कऽ देबै तैर देबै करै केना भरुआ बड नीक बनै छै भरल भरि देबै आ एम्हर जे खेतै से बना देबै
हँ कोन
हेलो
हँ
ह
हमर नेट नेट बड स्लो चलै छै
आ
हमर नेट सोलो चलैया
अच्छा कोनो बात नहि चलऽ दियौ की करबै सोलो चलैए तऽ चलैए नहेबे करब
नहि अब एते मे आब एते रात मे थोड़ी नच
हँ
बहुते रात भऽ गेल छै साढ़े नओ मे थोड़े करबै
आँ
बहुते रात भऽ गेल छै आब थोड़ी नहै
की हेतै अपना घर दुर लोक कििया नहि ने हेतै नहा लेबय के चाही गरम
ब कभी न भूख लागल छै। कथ नह है
त जो ख ले छ
ह तह रोकने अब यहाँ ही रोकनी
ह हँ हमी रोकने छीम का छल र ओरा की द खाना बनल छै। र ख लियौ रोटियो द ले छोट फोट मे भुजिया है आलूके जे मोन है से खा लियो सब्जी है तऽ जे मन ह से खा लिअ की ब बने ओ फ्रिज म त लेतै हेलो
करीबी ज करीब बड़ी अहूँ सड़ल सड़ल खाउ अहाँ तऽ ऐसे भी सड़ल सारल चारि दिनके खेबे करै छियै
हँ हम तऽ पागल छी त दुआर
तऽ अहाँके कते दिन से हमूँ रखनेे फेकेे फेले कत
जाउ फँकै छी तऽ फेककू ग फ्री चलै छै। चौबीस घण्टा तऽ लोक जे बचतै से ओहिमे धन नहि देतै ओ ओनाहितो तऽ हमरा फास्टिंगे भऽ जाइ छै दू तीन गो हम कए दिन खाने खाइ छियै सप्ताहमे तऽ दू गो हम अथिए उपवासे कऽ लै छियै एगो मङ्गलके एगो अथीके शुक्रके शुक्र मंगल दुूग रा अथिएमे उपासेमे चलि जाइए तऽ बचबे कए दिन करैए ओतना दिनमे हम कथी खायब ह
अहाँके ई वाल अहाँके सुनियौ ने कहै छियै जे अहाँके पूजावला रहै तऽ अहाँके तऽ ओ तीनटा काज रहने रहै ने।
हँ कोन कोन कर
आँ
अ
तऽ अहाँ तीनो टक द कर तऽ अहाँ तीनो टा काज करि लेलियै
तीन गो काज हमरा कहाँ कहने छैक
एगो तऽ रखे दऽ कहने रहै एगो भसाबे दिया आ एगो पूजा करे दिया
उ अथीमे आखाइल
हँ
ह आ एगो उएह भसायल जेतै कहियो कि इएह तीन गो नहि
अच्छा एगोे तऽ पूजा तऽ एगो आओर किछु कने रहै ने
नहि
तऽ दुइएटा ने एगो रखेले पूजा एगो आओर तीन टा काज रहै न
नहि ध्यान हइ अच्छा रेकॉर्डिंग वलामे कहियो पढ़ि लेबै
हँ तऽ हम रखने छियै एकदिन ने रिकॉर्डिंग वला निकालम सुनिलहम
अच्छा अच्छा ठीक ठीक किये तऽ हमरा ने यादे नहि रहै हम तऽ बिसराह छियै बिसरि जाइ छियै
हँ येह अहाँके दियाद बाद अहाँके यादाश्त कमजोर छै
ओ नहि आइयो मिलतै लेकिन बड़ अथी बड़ा भल छेलै बड़ा गुण केलक माँ बड्ड नीक माता हे माँ माँ अहिन ना कृपा दया बरसेने रहब माता बड्ड माता कृपा पा दया केलनि हन नेपाल के लोक माता जहियासँ माँके व्रत केलहु हन तहिया सँ मोन एकदम अथी रहैये माँके कृपासँ हर चीज एतै
हँ हेबे करतै सब चीज
त नइया केँ माइ खेबैया छथिन आओर के छै क्यो नहि छै हमरा एहन एहन इंसान केँ सान केओ नहि छै चारू विस्तार चारू दिस ताकै छी तऽ बिजू बन हनहार लगै
आजी उ तऽ दबाइ लेने छियै देखेबै
ऐं
गेलियै ने तऽ आज बारह रुपया केर दबाइ देने रहै खेबै
कथी के
पेट दर्दकेँ
खेलही हन
नहि कहलियै ओ मैगी बनेतै तबे न खेबै
मैगी बनत तखन नऽ जेब हमरा नहि कहू मैगी खेबहक मैगी केँ भरोसामे अहाँ बैठले नहि रहि जाएब उठल मैगी वाली पानिमे केँ बनैत आँखिमे किये दरद करे लगलौ
बना के द देतय ने बस इहे बाकी
से तऽ बनबै छै टेस्टी बढ़िया बनबय बर नीक बनबै छैय हनी, हम नि खाइ छलीयै कहियौ हमरा ने मैगी चौ
अच्छा तऽ हम खराब बनाबै छीयै की?
रखबै
हँ राखू राखू बड भऽ गेल बड भाषण दऽ देलीयै आँ। हां
राखू ने। बड हँसै छी राखू ने।